हँ सखी
की हाल चाल छै बहिन
बस नीके छियै एकदम टनटनायल छियै अहाँ अपन कहू
हँ हमे भी नीक छियै जेना बड दिन भए गेल अहाँ से गप करला तऽ सोचलहु कि तनिका अभी बेसे छियै तऽ अहाँ से गप भी कर ले लियल जाय
कोनो विशेष बात छै सेहो
विशेष हँ विशेष बात तऽ छै सखी तताऽ अहाँ खूब नीक पकड़लहु
हँ हमरा सुनयमे तऽ किछु आयल छै लेकिन हम आ सोचैत छियै कि हम अहीं के मुँह से ई गप सुनू से से हम अहाँके खोदियाइ छियै से कहू आब की गप्प छै से
आब देखो आब अहाँ की सुनले छियै सेहो अहाँ हमरा से कहब तब न हमे
ना नय नय ई तऽ फिर दोसर रंग के गप भए जेते तऽ अहाँ पहिले ई कहू कि अहाँके की विशेष छै तखन हम कहब कि हमरा की सुनै मे आयल छै
देखहो सखी खी हमे तऽ अहाँके कॉल ई कारण करले छियै जेना हमरा आर के तनिका अहाँ से ई पूछे के छलै कि जे नींबू के मसाला वाला जे अचार बनाइ छै
हू
से केना बनैत छै हमरा आरके खूब मन करैत छै अचार खाायके
की कोनो विशेष बात की
नहि विशेष बात तऽ किछु नहि छै
नहि नमबू के अचार खााय छियै से से हम पूछै छियै कि कोनो विशेष बात की
नहि नहिा कोनो विशेष बात नहि छै सकी ने तऽ हम अहाँ से छुपायब की
हँ तऽ भए सकै छै भाय नहि आइ काइल अहाँके नहि क नका सब दोस्त बनैत छै सखी बनैत छै तऽ अहाँ ओकरा सङ्गे गप्प करब कि हमरा सङ्गे गप्प करब हम त सुनले छी ए नाइ आब आहा हमरा रा से छिपाबे लगलियै बात सखी हम बुझै छिय हमहुँ एतेक बुड़बक नहि छी बुझलहुँ
एहन कोनो बात नहि छै की जेना अहाँके कोनो सुनि लै छियै तऽ ओ गलते सुनि लैत छियै
नहि नहि नीके बात सुनले छियै नहि नहि नहि नहि ई मत नहि कहू हम नीके बात गप्प सुनले छियै कोनो खराब गप नहि सुनले छियै बुझलहुँ अहाँ बड्ड खुश छियै ओकरा म देखियौ बातो नहि ने होइत छलै हमसभमे कि बातो होइत तऽ आदमी किछु क सकैत छै बाज सकैत छै आ देखियौ दस मिनट लग पाच मिनट लग कोई गप करैत छै तऽ ओकरामे सभटा त नहि निकलैत छै आइे भोरे मे नहि छलखिन बगलमे उ दीदी से कहलखिन हमरा कि र जे सखी छथिन अहाँके से घर बनबाबै छथिन
हँ ई तो अहाके नीक खबर मिलल छै मिलै छै
से तऽ हम कहलहु की कोनो विशेष त आहाँ हमरा सँ छिपाबय छियै त कहलो ने हम आचार लेले हम पूछबै आ घर ले सबके बतेबै ठीक छै सखी ठीक छै कोनो बात नहि हम ई सब बात याद रखब दूर तक जायत ई वालला दुश् मनी बुझलौ
एहन अहाँ संगे दुश्मनी करैके हमरा आरके तऽ हिम्मत नहि छै सखी जेना हमे कहते छियै कि अभी अहाँके बचबे क देखो सखी एना एहना बात होव हमरा घर मे अभी तऽ शुरुआते छै अभी बड काम पड़ल छै देख
आ नहि जानै छियै सखी नहि नहि नीके केलहुँ देखियौ कहल जाइ छै ने के ओ काज करे से पहिले आदमी के हल्ला नहि करबाके चाही जे हल्ला कर दै छै छै ने आदमी तऽ जाने छिये कहल जाय छै कि अपने नजर अपने काज में लगे छै
लगै छै सही बात छै
हँ तऽ देखियो बन जेते घर तऽ पूजा पाठ जब करबे तऽ सबके तो नोतबे करबै एहन तऽ नहि छै कि आदमी असगरेमे जााके पूजा पाठ कर लेतै
न न न न ओ तऽ पूजा पाठमे सबके निमन्त्रण आ देखो सखी कितना दिन र किराया के घर मे जिंन्दगी काटब जेना आज नहि तो कल बेटी सब छोट छथिन तो हो जायत आर नहि तो पैग होवे के बदी मे बारियौ तो पैग हो जाय
नहि नहि सखी बड्ड नीक काज कयलहुँ देखियौ धीरे धीरे धीरे धीरे आ ठीक छै आदमी सोचे छै अभी नेबे पड़ल छै फीर धीरे धीरे देखियौ अ ओकर मे काज के कोनो कमी नहि छै एकटा काज सोचबै दस टा काज अहाँके लागत बुझलहु कक देखिय अहाँके इस इस्टीमेट से घर नहि बनै छै इस्टमेट बनै छै मार्केट के दाम पर
गांम पर देखु ने सखी जेना हमे किनले रहे किनने छियै दो सए पचपन टाका सिमेंट बैग से आज हो गेल छै तीन सो चालीस टाका सीमेंट बैग
बुझियौ न नबै रुपैआ के बढ़ोतरी भेल ने
तऽ कहाँ से हमरा आरके अ ओ बजट पड़त जेना हम सोच के चलले छियै
सही बात छै तऽ वहि ने कहै छै सखी कि अहाँ के सोचला से काज नहि होई छै सोचला काज होई छै जे मार मार्केट मे दाम बढ़े छै घटे छै ओकरा से अहाँ के काज निपटत अरे बन जाय बस हम एतने भगवान से मनाबे छीए गुरुदेव से कि अहाँ के एकदम जल्दी जल्दी घर बनत एक साथ दू टा होबै दू एक्टा से दस टा होबे हम तऽ बस यही भगवान से मनबै छियै सखी आर किछु नहि कि जे भी हमर जान पहचान के छै जे हमर परिवार सब छै से एकदम खुश रहै खुशीसँ हमर द्वारपे आबत लेकिन दुखी सँ नहि
हँ सखी ई बड मने से बड़ छोट के सब के आशीर्वाद लगै छै
हाँ हाँ नहि से से तो कहलो सखी हमरा बड्ड नीक लागल ओ कहलखिन नै कि अहाँके नहि बुझल अछि तऽ हमले नहि हमरा तऽ नहि बुझल छै भाय आब बहुत दिन भेल छै सखी से हमरा बात नहि हो छै ओहो ह हँ तऽ वही हम कहलहुँ दीदी दी से कि नहि दीदी बड दिन भेल छै से गप्प नहि होवै छै से गर्मी छुट्टी छलैए ने तखन हम एक बेर गप्प कैले छलिय फेर ओ ओकर बाद ओहो बिजी छथिन आ हमह हुँ बिजी छियै तऽ केना गप्प करबै तऽ कहलखिन नहि हमरा से जे मिलले मिलल छलन अ परसोरो जे बार कटे मे भेंट होबे छलैय तऽ ओ आ हुनकर मालिक दुनू बाइक सँ छलखिन तऽ हम पुछलियै कि बच्चा सभ कतय छै तऽ कहलखिन नहि बच्चा सब तऽ घरे में छै दीदी से हम एक्टा काज से गेल रहौ तऽ हम पुछलहुँ के की की काज तऽ ओहेठाम ओ बतेलखिन कि दीदी ऐहन ऐहन हम काम शुरू कयले छी आब देखियौ की होबै छै की गुरुदेव करै छथिन तऽ ओहे टाइम हमरा ओ बतेलक तऽ हम अहाँ से कहै छी हमले नहि दीदी बड्ड सुन्दर बात कोनो दिक्कत नहि
हाँ नहि तऽ अभी तऽ देखो ने अभी तऽ शुरुआते भेल छै अब देखो आगे आगे केना गुरुदेव के जेना मर्जी होइत ओहि
हँ
ओइस ने काज होई
आओर अहाँके नश्ता पानी भऽ गेल सखी
हँ हँ एक मिनट सखी आगू से देखे आउ ने दिपक के अच्छा ठीक छै रुकु हँ ह ह कहू ने नहि चल हँ दूध वला आल सकत त खास दूध लय ल छी ने
हँ हँ न ले लो वहाँ ले लो हमे ही ह लड़ने पे आ देखू ने जे हमरार बेटी के जे पैघ बेटी छथिन ई बरसात जेने शुरू भऽ गेल ने से
हँ
तनिका ने दाना दाना केना हो जाई छै हाथ उथ में पैरो में तऽ पैर में तऽ चलू मौजा उजा पहिने से स्सकूल मे अ पसीना पसीना जे पैवा हो जाइ छै बरसात के तो गर्मीो एहम नहि रहे छै
हँ पसीना नहि सुखाइय
नहि सुखाए तऽ ओहीमे तऽ नहि हो जाइ छै सखी
हूं हूं हूं
दाना दाना तऽ ओकरा आर के कोनो उपाय छै नीम के तेल अच्छा
आ तऽ नीम पानी के कनी खोउला नीम
निम निमित तऽ पता नऽ मिले छै सखी तऽ ओकरे चलते तऽ हमहुँ परेशान छियै जेना नीम पत्ता मिलत तऽ हमे भी कर ले छी कर ले
हाँ नहि तऽ नीम पत्ता अगर भेटैत छै तऽ लए लियौ आ बेसी तऽ कमे के लऽ क आ ओकर बाद ओकरा खौला दियऔ पानि मे क ठण्डा कऽ कऽ आ नहलबा दियौ ओकासँ
आ सखी तऽ नीम पत्त नहि ने भेटाइ छै नीम पत्ता नहि भेटाइ छै एहि चलते तऽ हमे परेशान छियै
के उम्हर एक्के टा पेड़ नै छै
ना ना ना सखी हमे तऽ गाँंव से मंगवाबै छियै नीम प्त ता अब की हमरा हमरा आर के साउस विआ नहिने आन देल हन
नै एम्हर नहि छथिन ओ राची में छथिन
हुँ तऽ नहि देखियौ ने आस पास कतहु छैेतै या फेर अ देखबै केना मंन्दिर उदिर के लगमे
ने जेना नीम के तेल जे नहि मिलैत छै सखीज जेना हमर घर टाउनमे तनि रहैत छै ने तऽ टाउन मे तऽ जानै छियै अहाँ क कते पेड़ पौधा सब कटे छै तऽ नीम के पेड़ तो नहि भेटाइ छै हमरा आर के तऽ जे अगर नीम तेल सँ काम भऽ जाइ तऽ हम नीम तेल भले ऑनलाइन मँगवा लेब
ऑनलाइन कीया मेडिकल शॉप में मिलैत छै अहाँ माँंगवा
नीम तेल मिलै छै
हँ सखी हम हमर छोटकी बेटीके कनिक आदत छै अंगूठा चूसयवला ठीक छै तऽ हम ओकरा लेल मँंगबे लहुँ तऽ हम ओते ओकर ढक्कन खोल कऽ आ ओकर उंगली डबा डुबा देलियै कम से कम देखै छियै कि चाटे छै कि नहि चाटे छै ए सखी की कहू हमर मुँहे जे रह गेल ओ एक बेर लेल मुँह मे आ बड गन्दा मुँह बनलक तऽ हम सोचलहु कि बाप रे हमर बेटी छोड़ देत बड्ड खुश भेलहुँ आ हमर मुंह ताक लेलक एक बेर आ फेर अंगूठा के देखलक आ फिर जानै छियै हमर मुंह ताकते ताकते ओ अंगूठा मुँह में ले लेलक हम कहलो जा ए बौआ तुहूँ हमर एकदम सुखी के खुशी के पानिए फेर देला ह
पााय बताउ सकी अहाँके
हू
अहाँ ने तनिका एलोविरा जे होत घर मे धृत कुमारी
हँ हँ कहू ने ढेरी छै
कि के तनिका काट के अहाँ ओकर अंगूठा में लगा देब एक दू तीन बार अऽ एक तऽ देख एलोविरा नुकसान नहि करै छै उ पेटो मे जायइत तऽ अहाँके फायदे होय आ जेना ओकर एतना कड़वा एतना तीत टेस्ट रहे छै एऐइसन टेस्ट एहन टेस्ट रहे छै कि बच्चा दोबारा मुँह में लेब न करत
एहि सक क हम की कहि अहाँके अपन मन के दर्द हम कर ले छी अहाँ कहै छी तऽ हम कर लेब लेकिन हम जानै छी हाँ हम जाने छी कि हमर छोटकी बेटी पे कोनो असर नहि होबे के च छै जानै छियै महिना भर हम हाथ मे टेप बानं बानध के रखलों क कम से कम अभी छोट छै त ने ओ ओक आदत छूट जाय ज जब तक टेप बल रह त इहो नहि छै कि बच्चा रोबै छै काने छै से नहि खेलैत रहत हाँ ओकरा कोनो दिक्कत नहि छै लेकिन लेकिन जेना ओकर टेप खोले छै कि हाथ सिझ गेल छै गर्मी मे तऽ रहबे करे छै सीझ गेल छै जेना खोले छिय जे चुट कनि मुंह में डाल देय छै अंगूठा कोनो ओकर फायदा नहि हमरा दिखे छै सखी की कहू आ अहाँ एक काम करबै ने कि मालिक जे उम्हर गेल छथिन अहाँ कहलियएै कि मार्केट दिस गेल छथिन अहाँ मंगव लिय पले नहि तऽ आब जेथिन तऽ फिर अहाँ के दिककत दिक्कत हेतै बुझलो मगबाए लिए काॅल कऽ मगबाए लीए तखन अहाँ के हम फेर से काॅल करें छी ठीक ठीक छै सकी हँ